हैेलो नमस्कार
सब ठीक छय
हँ सब ठीक छय अहाँ बताउ सब ठीक छै
आहाँ सब ठीक छी कालहि हम सोचैत केलहु जे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा दोसाल लक्ष्य नय बलकि अपन कल स्वरूप स होयत अछि कआकि असली विकास तखन होइत अछि जखन व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं के बेहतर बनाबै प्रयास करैत य
जी बिलकुल कियाकि जो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक छोट शुरू सेहो करैत अछि तऽ समयक संग ओ सुधार एक प परवर्तनक रूप धारन कै लेत छी
सच कहूँ तो बहुत लोको सफल होइ चाहैत छै मुदा सोमके बदलावक कठिन प्रक्रिया संग गुजरै लेल तैयार नहि होइत छथि
हँ जबकि आत्मविकाशक अर्थ होइत अछि अपन कमजोरीके पहचननाइ ओ ओकरा धीरे धीरे सुधारबाक प्रयास करनाइ
हमरा लगैत अछी जे आत्मवश्वासक पहिल चरण आत्मजागरुक्त होयत अछि। कएकि जन धरी व्यक्ति अपन स्थिति नह बुझैत तखन धरि सुधार सम्भव नह अछि।
बिलकुल ओ एहि लेल समय समय पर स्वयं से पोसन करने बहुत जरूरी होइत अछि, जे हम कोन दिशामे जा रहल अछि।
काली हम पढ़लहु जे सफल लोक सब नियमित रूपसँ पुस्तक पढ़बाक आदत रखैत छथि।
हँ कियाकि पुस्तक केवल जानकारी नहि दैत अछि बल्कि सोचबाक तरीका सेहो बदलि दैत अछि।
सच कहू तो बहुत लोक मोबाइल पर घंटो समय बितबैत छथी। मुदा अपन ज्ञान बढ़ावे लेल समय न निकालैत छैेय।
ई एक पैक समस्या अछि कियाकि समयक निवेश जतेक ज्ञानमे होयत भविष्य ओतेक मजबूत बनत।
हँ बिल्कुल बिलकुल। हमरा लगैतित अछि जे आत्म नुकसान आत्म विकासक सबसे महत्वपूर्ण गुण सबमे से एक अछि।
बिलकुल कियाकि प्रेरणा हर दिन नही रहैत अछि। मुदा अनुशासन व्यक्ति के निरन्तर आगे बढ़बैत अछि।
कायलहि हम देखलहु जे बहुत सफल लो जल्दी उठबाक आदत रखैत छलि।
हँ कियाकि सुबहक समय मन शान्त रहैत अछि। ओ सिखबा तथा योजना बनबा लेल उपयुक्तो मानल जाइत अछि।
हँ बिलकुल सच कहू तो आत्मविश्वास सेहो आत्म विकासक मत तऽ कोन रिक्सा छी?
बिलकुल मुदा असली आत्मविश्वास केवल सोच से नहि बल्कि तैयारी ओ अनुभव से पैदा होएत अछि।
हमरा लगैत अछि जे असफलता सग दोड़ बाक बजाय ओकरा सग सिखबाक आदत विकसित करबाक चाही।
हूं किया कि प्रत्येक असफलता व्यकतिके किछु महत्वपूर्ण सीखा के जाइत अछि।
कलही हम पडलहु जे सफल व्यक्ति सि शिकायत कम आ समाधान पर बेसी ध्यान देैत छथि।
ई बहुत महत्व पूर्ण बात अछि कियाकि समस्या पर रोकबाक बजाय समाधान खोजनीहार लोक तेजी सेआगे पढ़ैत अछि।
सच कहू त आत्मविकास एक दिन क प्रक्रिया नहि बल्की जीवन भरि चलनिहार यात्रा अछि।
बिलकुल कियाकि मनुष्य हमेशा किछु नया सखैत सकैत अछि। ओ स्वयंके बेहतर बना सकैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे ज्यों व्यक्ति प्रतिदिन सिखबा सोचबा आ सुारक आदत बना लेत ते ओकर जीवनक दिशा बदलि साहैत अछि।
हँ कियाकी छोट छोट सकारात्मक आदत सभ समयक सङ्ग असाधारण परिणाम दैत अछि।
सही कहलियै जी आत्मविकास जीवनक सबसे महत्वपूर्ण निवेश अछि। किआकी धन पद प्रसिद्धि समयत संघ बदल सक जा छी मुदा ज्ञान चरित्र अनुशासन आत्मविकास आ निरन्तर शिक्षक
हं
तए सम्पत्तति अछि जे व्यक्ति के जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे सफलता सम्मान असन्तोष प्रदान करैत अछि
जी बिलकुल सही केहलिये कलहि तऽ हम सोचैत छलहुँ जे अधिकांश लोक अपन जीवन बदलले चाहैत छथि मुदा ओ अपन दैनिक आतलग बदलबाक मर्त के पूरी तरह नही बुझि पाबै तऽ सेठ
बिलकुल जी क्याकि जीवन अचानक नही बदलत अछि बल्कि रोज रोज दोहराओल गेल छोट छोट अदस्य सब मिली के भविष्यक निर्माण करैत अछि
सच कहुत जो कोनो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक घंटा सिखब पढ़ब या अपन कौशल सुधरबाक में लगाए तऽ कई वर्ष बाद ओकर स्तर सामान्य लोक से बहुत अलग भए सकैत अछि
हं ककि समय सन छोट प्रयास सब जमा होइत रहैत अछि आ अन्त मे बहुत पेग परिणाम उत्पन्न करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे आत्मविकासक सभसँ पेघ दुश्मन टाल मटोल करबाक आदत होइत अछि
बिलकुल बिलकुल कियकि जखन व्यक्ति आवश्यक कार्य के बार बार बाद लेत छोड़त अछी तखन ओकर प्रगति रुकि जाइत अछी
काली हम पढ़लू जे सफल लोकसब अपन समय के बहुत सोचि समझि के उपयोग करैत छथिन
ई सही बात अछि कियैकि समय एक मात्र एहन सम्पत्ति अछि जे खर्च भेला बाद वापस नहि अबैत अछि
सर ग तऽ बहुत लो अवसारक प्रति्षा करैत छथि मुदा सफल लोक स्वयं अवसर निर्माण करबाक प्रयास करैत छथि
हँ कियैकि केवल पतज् करना पर्याप्त नहि होयत पहल करनाइ सेहो जरूरी होयत अछि
बिल्कुल कुल
बिलकुल बिलकुल कियैकि व्यक्ति धीरे धीरे ओह वातावरणक प्रभाव ग्रहण करैत लगैत जाहि में ओ रहत अछि
कालही हम छललहु जे जिज्ञासा लोक सब हमेशा पश्न पूछल छथि ओ नया चीज सिखबाक प्रयास करैत छथि
हँ आ यही जिज्ञासा ओकनी के लगातार विकसित होए में मदद करैत अछि
सच कहुं ता आत्मविकास आर्थिक
बिलकुल एकर अत मानसिक बौद्धिक भावनात्मक आ नैतिक रूप संग सेहो मजबूत बनाबै होयत अछि
हमरा लगैत अछि जे आलोचना से घबरावक भऽ जाय ओकरा से सीखबाक आदत विकसित करबाक चाही
हँ कियैकि कई बेर दूसराक प्रतिक्रिया हमरा अपन कमजोरी दिखाबे मे सहायता करत अछि छय
ई बात बिलकुल सही अछि कियैकि स्पष्ट लक क्ष्य व्यक्ति के प्रेरणा आ दिशा दुनू प्रदान करैत अछि
सच कहु - - तऽ
बिलकुल बिलकुल मुदा जे व्यक्ति लगातार प्रयास करैत रहतते समय अवश्य ओकर मेहनतक फल देत अछि
हमरा विश्वास छय जे प्रत्येक व्यक्ति ए वर्तमान स्थिति से बेतर बनि सकैत अछि जो ईमानदारी से प्रयास करय
हँ किएकि विकाशक सम्भावना प्रत्येक मनुष्य्यक भीतर मौजूद रहैत अछि
साइकेलेज आत्मविकास एक एहन सतत यात्रा छी जाहि में व्यक्ति अपन सोच आदत ज्ञान अनुशासन चरित्र ओ कौशलके लगातार बेहतर बनबाए के प्रयास करैत छथि आइ ई प्रक्रिया धीरे धीरे ओकर व्यक्तित्व त सफलता सम्मान आऔर जीवनक गुणवत्ता के अबधारण स्थित तक पहुँचा सकैत छी
जी जी कल्ही हम सोचैत चलू जे बहुत लोक अपन जीवनक परिस्थिति बदलावेके इच्छा रखैत छथिन मुदा ओ एहि बात पर कम ध्यान देत छथि जे परिस्थिति बदलाव संग पहनी सम के बदलाने आवश्यक होत अछि
बिल्कुल बिल्कुल कियैकि जखन व्यक्ति अपन सोच व्यवहार ओ आदत सबके सुधार अनबेत अछि तखन धीरे धीरे ओकर जीवनक परिणाम सेहो बदल सकैत अछि
सच कहूँ तो अधिकांश लोक बाहरी समस्या सम्भव के दोष दैत छथि मुदा बहुत कम लोक अपन कमजोरी सब पर ईमानदारी स विचार करैत छथि
हँ जबकि आत्मविकासक वास्तविक शुरुआत तखन होइत अछि जखन व्यक्ति अपन त्रुटि स्वीकार करबाक साहस जुटबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे आत्मनियंत्रण एक एक गुण अछि जे जीवनक प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करबामे सहायता करैत अछि
ज बिल्कुल कियाकि जो व्यक्ति अपन इच्छा भावना आ समय पर नियन्त्रण रखि सकैत अछि तऽ ओ बहुत रास गलतीसँ बचि सकैत अछि
कालहि हम पढ़लहु जे सफल लोक सब कठिन काम पहिनी पूरा करबाक आदत रखैत छथि ताकि महत्वपूर्ण कार्य अधूरा नहि रहे
हँ ई बहुत उपयोगी आदत अछि कियाकि कठिन कार्य टालला से तनाव बढ़ैत छै ओ प्रकृति कम होइत छै
सच कहू तो सिखबाक प्रक्रिया विद्यालय समाप्त भेला पर समाप्त नहि होएत अछि
हँ वास्तवमे विद्यालय केवल आधार देत अछि असली सिखैय तो पूरा जीवन चलैत रहैत अछि
हँ बिल्कुल हमरा लगेैत अछि जे अच्छा मित्र मंडली आत्म विकास मे महत्व पूर्ण भूमिका निभबैत अछि
हँ बिलकुल कियाकि मनुष्य धीरे - धीरे ओहि लोकक जेका सोचय लगैत अछि जाहि सबमे बेसी समय बितबैत अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे बहुत लोको आलोचना सुनते नराज भइ जाइत अछि
हँ मुदा बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना मे छिपल सीख के खोजबाक प्रयास करैत अछि।
सच कहूँ तोय आत्मविकास लेल धैर्य आ निरन्तरता दुनू आवश्यक अछि
हूँ बिलकुल कियकि एक दू दिनक प्रयाससँ कोनो पैघ बदलाव सम्भव नहि होइत अछि
हमरा लगैतऽ अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के समय समय पर अपन प्रगतिक के समीक्षा करबाक चाही
हँ क्याकि समीक्षा से पता चलैत अछि जे हम सही दिशामे बढ़ि रहल छी या नहि
काल्हि हम पढ़लहूँ की लिखबाक आदत सोचकेँ स्पष्ट करबामे सहायता करैत अछि
ई बात बिल्कुल सही अछि कियाकि लिखला से विचार व्यवस्थित होइत अछि ओ लक्ष्य स्पष्ट बनैत अछि
सच कहूँ तऽ आत्मविकासक यात्रामे कई बेर असफलता आ निराशा सेहो आबैत अछि
मुदाऽ ओहि समय हार मान नाइ नहि बल्कि सीखिक के पुनः प्रयास करनाइ सबसे महत्वपूर्ण होइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं के थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाबय पर ध्यान देत तऽ ओ साधारण परिणाम प्राप्त कै सकैत अछि
हुँ बिलकुल जी कियाकि महान उपलब्धि सब अचानक नहि बल्कि हजारो छोट सु